हँ हेलो
हँ कहुआवाजबै होयै
हँ अबैया हँ तऽ कतय चलि गेल रहियै फोन कऽ केऽ
नहि नहि आवाज नहि अबैत छलए हम नहि कतहु गेल रहियै
ओ नहि अहाँ तखन लगैय नेटवर्कमे नहि हयब ताहि दुआरे
जेहि हम नेटवरेमे छी अहाँ कतय जायब बात करै छी हम अतै छलहुँ हेँ
ह
आओर कहू की हाल समाचार
आओर सब ठीक ठाक ऑफिस आबि गेलहुँ
हँ ऑफिससँ आबि गेलहुँ भरि दिन थाकि जाइ छी थाकि जाइ छी भरि दिन
के भेटल लग लगवा लेब अपन मशीन मे
अ
अहाँके आवाज बीच बीच मे कटैया आँ
आबबै यए आ
हँ आब अबैया हँ अबैया
हँ साँझमे देखलहुँ राखल छलए टेबुल पर
ओ लगबा लेब
हँ हँ लगबा लेब लगबा लेब आापस कोशिश तऽ करबे
नहि तऽ द तऽ नहि करबब कोशिश करबै तऽ फेर आब हमर जिम्मेदारी नहि भेले हम मंगवा देलहुँ आब वहाँ पर लगा लिअ
ची श लगाल बे कि ग दे
से तऽ त हम कतेक बेर मंगवा देने रतहु एतेक देर हमरा इन्तजारे नहि कर पड़िता
ठीक छै आब बुझि गेलियै ने आब दू टा देखयके कोशिश करबै तखन रेट कम हुए
छै
रेट कम हुए तऽ धर द ऑर्डर मरिि लेब
ठीक छै दुनूमे इएह लगै छै कि दुनू एकेटा मे लगै छै
दुनू कोन बड़का दोष लागैत छै
बड़ा बड़का मे दोसर लगे छै ओ जे अछाहिमे त हँ त ई अहाँ अरे अहाँके कोनिक्कत ह ओहिमे छोटका मे लगै छै तऽ छोटका मे लगा लिय आऔर की
हँ टेम्प्रोरी जेनाकि आब ओ कखनोहु कालके स हँ नहि बद्धि भेल तऽ आब लोकस घुरि जाइ छै तऽ कनी खराब लगैया
अरे भगवान तऽ ई हमरा अहाँ कहू कि मानि लिअ ई दुनू मे अन्तर थोड़े छै महग थोड़े पड़े छै त ई
ई तऽ पड़लै ने कतेक छओ सएके पड़लै ने
हँ ओ छा किछु क पड़ल तऽ ओ कते के पड़े छ बड़का
ओ पाँच सए हैया एकटा अथी कऽ लागि रहल यए हमरा विक्रम सर् के विक्रम सर् के
हँ हेलो
जी गुड इवनिंग
तहन